ई से की हाल चाल छै
सब बढ़िया छै छकी तू बताबह का हाल चाल तोहर छै
अहाँके भी सब ठीक छै हालचाल
ओ
मंहगाइ इतना बढ़ गेल छै की बतयए सखी
हँ
सामान लेबे जाय छैे त ए गो फरक के दाम तम हो जाइ छै पैसा चार सौ पाच सौ पते न चले छै
ओ तो तू ठीक कहते बहिन हँ एक बार कही पे भी एगो छोटा सा मंदिरो जाय छै पूजा करे
ह
तऽ तऽ दू सउतिन स खर्चा हो जाइ छै
आ ह अआ पूजा पाठ के स्थल पर उ सब बड़ी रेटो लगाबे छै एब रे काम रह तू तऽ उ लेत चार
आजकल तो बहिन सब चीज मे लूट मच
रखल छै पूजा पाठ मे तऽ वह पूजा पाठ के नाम पे लूट मचायल छै जेकि उ जगह पे नाल करेके चाही तभी लोग के तऽ का कहिय
मेला ठेलामे भी वैष्णव दू रुपैआके चीजके दस रुप पिआ में देबे छै
ए ब छै
हू
अछ ओहि से तऽ हमे ना मिल हमके मेला उला में सामान न जादे खरीद रहल छै की की एक काम कल तऽ पाँच दाम तक काहे ला एइसन मेला ठेला से सामान तबो नीछा तनी मनि कुछ ढंग के दिखे त करिय जा रहल छै एकागो सामान उठाये रहल छै
हँ गैस के भी दाम वैसने बढ़ल रहै छै पेट्रोल डीजल सबके
मत पूछअ बहिन गैस के पेट रल ट्रोल के दाम तऽ अगरगल छै एकदम सबके दाम सरकार जे महंगाई बढ़ैले छै पेट्रोल न छै
गरीब लोगन के बहुते
बहुतना पेट मे त लत मरा गेल छै गरीबनक के तऽ
ह आ बेरोजगारी भी वैसने रहै
बेरोजगारी पर हा अच्छ महँगाई ऐसे बढ़ा दे छै
पढ़ाई लिखाई करल लोग सब के बहुते रोजगार में दिक कत होबई छै
अंह के सरकार त यहां के सरकार इ सब चीज पे ते नजरें न डाल रहल छै
खाली मन्दर दिर बनावे में पैसा खर्च करे रहे छै कोई युवा के रोजगार के बारे मे कुछ भी चिन्ता रहै छै न सरकार के खाली भोट घड़ी दावा करै छै कि हम लोगन के इतना रोजगार दे इतना रोजगार दर
देवे के नाम पे तथ एदम पीछे हट जाय छै पहिले दावा करै छै कि ई करा दे मु करा दे रोज करत सड़क बनातेन ओकर बाद त सरकार बने के बाद चार साल पाँच साल रोपे के बाद भी रोड के वहि दस सा रहै छै अच्छा ह रोजगार इसलियए रोज र गार रहल छै अपन से हँ खली बिल पास करा रहल छै कि यहा बनाबम वहाँ बनाबम सब गो पैला कर रहे छै अपन
खाली अपन पैकेट भरे के उपाय करै छै खाली भोट घड़ी दावा करै छै कि हम ई करब ओ करब हम ई
ए दम पीछे हट जाइ छै
हं जीते के बाद फिर जनता के पहचानबे न करै की ई कोनर ह हम कोन
हँ
ह कोयो सरकारी काम जल्दीसँ होबै नहि छै खाली दौड़ाबे छै खाली पैसा के मान करे छै अब गरीबन लोग कहाँ से एतना एतना
गरीबन के तऽ ज्यादे दुःख छै मिडल क्लास फैमिली तऽ पिसा जैल रहल छै अमीरन केतअ है ओ तो अपन अमीरे रह छै ओकर हमने महंगाई से मतलब ने गरीबी से मतलब
जादे मिडल क्लास गरीब आदमी के दिक्कत हो जाय छै
ह
सब चीज के दाम बढ़ा देल छै खाना पीना के कम से कम दाम ना बढ़ाय रहल छै खूब दिक्कत भए छै खाय पियए मे
एगो आधार कार्ड सुधारे जाइ तऽ दस बार खाली दौड़ाबैत रहै कि अ ई न तऽ वैसे ना तऽ वोटर कार्ड से वोटर कार्ड से
इस लिंक उस से लिंक ढेर लिंक नम्बर लिंक करा रहल छै तऽ करा रहल छै अहाँके तऽ समझे में न आ रहले छै कि कैसे कैसे की होतइ
हूँ अ भोटर कार्ड से तऽ अ पहचान पत्र न बताबै छै कहै छै कि बिजली बिल लाबै छै तऽ मकान के रसीद लाबै छै तब आब तोहर आधार कार्ड के सुधार होइ छै इतना हम परेशान होइ छ अपना माय के आधार कार्ड बनवाबे के चेंज बदलाव कराबे के चक्कर मे हम तो एकदम तीन चार जगह दौड़े छै लेकिन कोई काम मे सुधार न होवे छै
ढेर परेशानी अब हो जाय छै ढेर
हू ह सरकारी काम कोइओ कराबयमे
सरकार लो ह समझे छै कि आम जनता के की परेशानी होवे छै इतना दौड़ भाग करेमे अपना सुधरवाय मे उ त खाली नियम पर नियम लाग कर दै छै बाकी जनता अपन पिसाय रहल छै
जब भोट देब ल जाए छै तब आधार कार्ड चार गो पाँच गो ऑप्शन रखै छै कि त भाय चाहे तो आधार कार्ड के जरूरत होवे छै चाहे ड्राइविंग लाइसेंस के चाहे तो वोटर कार्ड से अजब जब आधार कार्ड मे सुधार कराबै जाय छै तऽ कहै छै कि न खाली बिजली बिल से होवे छै या आवासीय से होवे छै सरकार बहुते परेशान करल रहे छै
ई पेपर बनावऽ ओ पेपर बनावऽ कके एकदम परेशान कर देबेल
पहिले के समय मे एक बार जव जाति बनाबै छै जाति प्रमाण पत्र आओर हमेशा ओ काम करै छै बट लेकिन अभी के समय मे सुने रहल रहियै कि अ हर साले साल जाति प्रमाण पत्र बनाबे
ह सेरी न पारबा ढेर परेशानी बढ़ा देल छै एक एक एके पेपर बराबर बर बनवा के एकदम दौड़ा दौड़ा के परेशान कर देबै छै पैसा के उतने डिमांड रहल छै एगो डॉक्यूमेंट बनाबे मे चार सो पांच सए एसेही लग जाय छै तऽ हर साले सालके उतना आम जनता कहाँ से हजार रुपआ डॉक्यूमेंट मे बर्बाद कर रहल छै
शिक्षा के भी वही हाल रहे छै जे अमीर लोग रहन से वही लोग अच्छा अच्छा स्कुल कॉलेज में पढ़ाबे छै अमीर गरीब लोगन के पास ने इतना पैसा रहै छै ना ही ओ उतना जादा ऊँचा शिक्षा देवे पायै छै लोन लेके करी तो कहाँ से रोजगार मिलबे न करी तऽ कहाँ से पैसा भरी बैंक वाला फोन कर कर के परेशान करैत अछि छ
बड़ी बड़ी परेशानी ई सब चीज मे बड़ी परेशानी छै ओहि से तऽ एगो कार्य बड़ी बढ़िया एप छै ओकरा में दू पैसा आराम से हो जाय छै तऽ कैसा क चल रहैऐ स खी कार्या के काज तोहर कैसन चल रहल छ
हमर तो कार्ज ठीके चलल रहै छै सखी जब हमराके फुुरसत मिलै काम काज से तऽ तनि सुनब तऽ निकालके थोड़ा बहुत काम कर लियै छै दू पैसा छै तऽ पर परिवार के सहायता करे मे मदद करे मे मिलै छै पर परिवारके अपना घर गृहस्थी चलाबैमे दू पैसा आबै छै तऽ मदद मिलै छै
बड़ी नीक अच्छा बड़ी नीक अच्छा तम तो कॉल तनी कर के तनी दू पैसा निकल जाय छै अपन पॉकेट खर्चा जादे तऽ ने तनि अपन कुछ कुछ छोटा मोटा काम हो जाय छै तनी अपन छोटा मोटा शौक पूरा हो जाय छै
दोसर जगह काम करे जाइयब तऽ घर के काम छुटी नओ घंटा समय देबे पड़ी आर ई काज में हय कि सब काज करते हुए दू जड़ी मनी टाइम मिललै तऽ आदमी अपन काम निपटाले
कि तऽ कहीं से भी अपना घूमते फिरते भी अपन काज लोग निप टा लेब छै
हू
रात मे सबेरे कोई एकदम समय
कोइयो टाइम हँ हँ ओर नाही काम के पाबन्दी की एतना काम म के बार कर लेबे के जखनी तोहराक के सुविधा मिलै छै तखनी तू काम पूरा करै छै
हमरा ई चीज बड़ी एकरा कार्य के अच्छा लगै छै की अपन अपन जब समय मिले तब अपन काज करके निपटाबे लगी समय देवे छै
ठीक हँ ठीक हय सखी हँ ठीक है हँ हँ शुभ रात्रि सखी
शुभरात्रि
हूँ